हेलो।
आ
की खाना पीना खलहुँ।
ह बर्द ने ।
गे तऽ मन्नो कें जें छै एके तारीखके भेजबिहीं न
हँ हँ रे
हँ रे हँ तू कहिया एबहिंन
हम कोन छै
हँय
कत आत
ह ।
तीन के
तीन तारीखके
हूँ
तीसके। हँ जहिया अहिंन तहिया अपनों मनुयो क लक आबि जैहैन हँ की
हँ
हेलो।
हँ।
जहियआ अइयही तहिए मनुओके लऽ कऽ अइयहिं
हँ तऽ ईद ताजूह पहुँचबै। तक परीक्षा हेतै ओ घर केना एबै।
काय तारीख के।
क तारीखे छै बड़ छै पाँच बजे। सासथ दत।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
तीन के
ओ। तऽ जहिय बन तहि ल है। आँ।
देखियौ कहिया जा जाइ छै
की।
ब आ जााज।
पहिलेथी कोचिंग कराओ क एतेय ओफे लाइन के।
हँ। ओ नहि
ठीक छै तऽ।
अत बार नहि आाज त। हँ सही होत। अ बान
आँ ऐसाइमेंट ।